हाँ बोलियौ
कटि गेल
हम बुझलियै अहा काइत देलिये
नहि अपने आवाज नहि आबै छै।
ओएह अपना गाँंव तऽ कहलहु जेने कहइ छै स्टेडियम बनतै हाई स्कुल जे नहि बनल रहन अपन गाँंमके प्लस टू बनि गेलै
हँ
सबसँ बेसी जमीन अपने गाँवमे पायल रहलै तब तऽ ओतऽ बनलै हँ बुआ गोर लगै छी आब ओतऽ कहइ छैय जे कि एने स्टेडियम बनत उने आर एने नहि केतु के घर आर जे कहलक हे सब टूटले रहै एक बेर जे
हूँ
कल्याणी के घोर आ कहै छै पूरे स्कुल बनतै मेन छै एखन नमा दशमा अठवा तक के छै कहै खुल वामे से एत ऐंटर तक रूमे ने तब ने दू शिफ्ट में चलबै या नहि पुरैत रहैय तब ओना वाल जे करैत रहे छै स्कुल मे,
ह्म
इएहे के वजह से त कहैछे आब रूम बनतै ओतय
बइन जेतै बच्चो आरके सुविधा हेतै सभके
त एखन बहुत दिक्कत होइ छैय एत
साइकिलो राखै लए परेशानी भ जाइ छैय। रोज सोमिया जाइय त गाम पर रखत साइकिल आ तब जायत स्कुल। स्कुल हिसाबसँ फील्डो कते छोट
ओत फिलड होये छैय बनते, ओर जे से छैय से इहो साइड छैय जमीन, रोड के इहो साइड छैय जमीन।
हाँ तऽ रनाा बाली आर जे घर बनेने ऐ ओते अन्दरमे जाक।
यानि बात कहै छै यानि हुनको खाली करैल जेते। अथी हेथे पुरे - - पेड़- पौधा लगायल जेतेै और जे से छैइ ओने अथी नै बनते फेरो। एक्सरसाइज ले जगह चाही छै ने बच्चा सब- - भरवैल जेतै तऽ ओकरो सब के जगह बनते पुरा फील्ड बनते - -
त गांवच छोट भ जेतैय
इएह सब के होइ छै बुझे वाला
त आइ भिनसरे -भिनसरे मे हमरा रियांश के बहुत याद आबै छैला
की भ गेल से
एते लै बिन सारे सुइत उठ क गलहुं, कल पर ऐना क मुँह धोयले। आ पोखर घर में सब आब गर्मी के वजह से आहां के की होइया की सब मछली एनाहे एक-एक हाथ देखाय आ सब उपर मुँह बाॅब-बाॅब पाइन अथि एखन रहते रहए तखन कते नचते रहै, एके दिन एले एगो बकत देख कत यहाँ द क कुदै छलै खनाइ ऐत छरैप क जाय न डरो होई कहूँ गिरी आदमी त
हरदम कहैत रहत, अत हम जा देबौ गाँव जाइयै ने हमी नहि जा रहेै हम कहलिये जरूरत क्या है? हम जाएंगे वहाँ पे बतख देखेंगे।
हम्म।
यदि हरदम इएहे बात त छै हम जबै त हम ओत न जेबै बतख देखबै।
ए हला खनैने कुदे खनैने कुदे। हमरा त ओकरा ले जते उ जाय ने खायो ले की किछु दक जइयो देख खैला के कहूँ गो गो
ओ अखनो उहा देखय छैई। कि जे समीया गाममे ने पोखरि छै हम जेबे तऽ बतक दे- - ओ बतक के ले उ मार करय छै, ओत जाब।
हू
ओकरा इसकुलमे न एगो टास्क मिललै बुझलिही, ओहिमे छै गाया नि- - पूरे भाय-बहिन, माँ-बाप सबके पिक्चर चिपकाबे के तैई- - आब हेते न सब के लिखै के सबके नाम- - तब भऽ गेल इहे फोन अपन एक बेर कऽ देलक बौआ के। कऽ देलकै, हमर कऽ देलकै, कुटुम्बके कऽ देलकै आब एगो बहिन के जगह खाली छै। धन की अहाँ समियासँ पहिले फोटो मगाउ, आ समियाके फोटो एहिमे चिपकाव।
कहबै फुदी के चिन्है छियै?
आर की कहै छै, हम कहलिऐ की जे नहि हम कहलियै नैय नै हैत, कहै छै की नै मगाउ। ओ बड़की बहिन छिय न हमर, आ ओ तऽ छोटकीसँ छोटकी। नै लगबै, बड़की बहिन के फोटो लगेबै ओइमे ओकर लगबै के छै। फोटो लगबै।
जते बुझा आबै छौ, गलत तऽ नहि जानी बोलले।
त तही ले हम कहलियै की, जे नै ओइमे कहै छै की जे अपन जेना चारो आदमी छिये ने साथ में, तनाहे अगर ओहो पाचो रह तियै रहे, अगर बहिनो रहते रहे साथमे, तब ओ भऽ तब ओकर नाम लिखेते रहे। आ ओकर फोटो। कहै छै नै, तऽ हमर फेर राखी के बहतै से बताउ तऽ। आ नहि हो तऽ राखि बान्है छै तऽ, ओएह ने बहिन भलै।
तरती के यहाँ खुद देखबै दीदी दीदी अथी तैय ला कहलीय दीदी ला गिफ्ट ओरियाक रखी। न‌इ तऽ राखी आर न‌इ बान्धतौ, अखन त तऽ घमण्डे चूड़ छो, आब आगे देखीही की होइ छौ।
घमण्डे चूड़ छै। अगिला ई छौड़ा आर कम पावर के छै।
अखन तक ओ घमण्डे चूड़ छै जे, हम अकेले छी, जयथिन का
ओ तऽ ओ रहबे करतै, लागै छै हमरा ओ जीवन भयर रहतै घमण्ड।
एय कहलीय की कनि दिन आर त तो गआ ब
एगो तऽ पकैड़ -पकैड़ कऽ त राखी बनहबायै छै, आ जे गिफ्ट कहलहु दै ला दऽ देलक, और दुए मिनट बाद हमर दे।
आं ह
खाई ला बैठ जाइ छै अपने, लैय बेर मे कहलक न‌इ सेलीर्बे हम देबै, लऽ के ओकरो स पहिले अपने बैठ क खा लैइ छै।
आं यै।
की करतै, सबसे सबसे चिक्कन हमरे भाई! छोटू, उह दिया।
नहिस
रक्षा बंधन मे रूक त हम तुरत आबै छी, सब यहाँ तैयार भ भ राखी बानधैत। आ ओ दौड़ कऽ गेलैय एगो रुपैआ आनै ला दूरा पर सँ।
जते रहै बेचारे के ओते त केलकै। म लतलै
आ आनहिए लेने गेलै, आइन कऽ दयौ देलकै हाथ पर, पहिले देलकै तब राखी आब बानह।
तऽ
ऊ हर एक फर्ज निभावे मे बड़ा आगे रहे छै। समझदार, बच्चा हम बुझैछी, भगवानके दैके चाही तऽ एहने बच्चा दैके चाही।
उ तऽ छेबे करऽता एगो बात कहौ। अखन देखियौ विनीता धऽ कऽ मैसेज पर मैसेज कऽ रहल छै हमरा।
कथी लैं। की करबै यै नाना-नाना एते कहेय छै की, माँ स आय बतयेलियै हँ।
कहलियैन विनीता एना-एना बोलै छलै।
यार
जे कोइ ऐयभि तऽ हम गेट बन्द कऽ लेबौ। पहिले लोर पोछबौ, तब ग्रिल लगयबौ, आ तब बैठ क कानबौ।
दिली ता हमरा कि लेबय, अखन कोइ न‌इ आ, बादमे जब मोइर जेबौ तऽ अई हैं। कानय लैं, हम पहिले लोर पोयछ कऽ, जाकऽ ग्रिल लगा देबौ। आ तब बैठ कऽ हम अकेले कानबौ, लेकिन ककरो आबऽ न‌इ देबौ।
तब यैंह खिस्सा तेया ला माँ स पुछलियए हन।
आ हं
तब माँ कहलकैन गैल छलै आइयो जयबै। कहै छै केंतनो लोग ठीके लोक कहै छै। कतनो बेटाके सम्पत्ती दऽ दै छै, आ मैयरतो दम तक बेटी बेटी कऽ-कऽ बेटीके बिना मतलब स बदनाम कऽ दै छै।
बहुद न
ओ इहे कहै छै जे आय दिनसँ माँ जाइते छै, एक दिन काइल गाम शायद नहि गलै हँ, उ कहलखिन आइयो राति दिन भरि तऽ नहिए अतै, माल इ आर रहइ छै, बाध जाइ छै घास आर आनऽ तऽ केना जेतै।
तऽ इएह लएऽ कहलकय रातिमे जेब, तऽ कहै छैै कतनो भरि अंगना लोक भरल रहै छै, कहै छै दखली क कहिया गलौ नहि न एलौ हन अखैन तक, अखैन तक रामदाना नहि न एलौ हँ। आ खाइ छै तऽ कुछो नहि, पहिले ओहो दूध सतुआर के हल्का पाइन आ दूध चम्मचसँ घोटै छै बस भऽ गेलै, एते शरीर कमजोरे भऽ गेलै ने। सिर्फ थक कुछो जे कहबै कुछ आओर तकलीफ। जे नहि बुझै छै, नहि समझै छै, नहि लोक कोहय छै। खाय खातिर कमजोर भऽ कऽ ओहन हारलत भैं गेलै।
ओउ तऽ छैन न।
पहिले क नहियो कम से कम तैयो कते दिन खै खैं पी लै, बुझियों दूध सतुआ पर जिनाइ अथीवला बात नहि छै।
धोउर आब उहो नहि होइ छै तऽ कि करतै।
आब ओहो साफे नहि खाइ छै।
ओय बिच मे जे गेल रहियै तऽ मामी चोरा कऽ दूधमे की करै रोटीके मिक्सी मे पीस कऽ, दूध के आ रोटी के आ या खूब पतला कऽ दैं आ तब दै कम सँ कम इहो बहाने तऽ पीतै ने। जे देह मे ताकत हेतै। ओ साफ पीस दे कि करतै।
हे कमजोरीए सँ ने, नहि पहिले कुछो रहो उहो पी क कनिक पा दुबरो पातर कमजोरो रहै तऽ कम से कम एना कर टहैल लै आब साफे कऽ खटिया धऽ ल
ओ नाना के मोन घुमैइएलै। कोई एने ओने कनिक घुमा दथी रहै इ बार।
इहो बीचे उ नहियो कतौ जाय छले तऽ ओकरा दुरा पर हे बाजब। करै छलै बंधना के दूरा आर पर।
उम्हर कथी
ओकरा आ ओकरा अर क बुझल नै ये लोक के। चैल जाइ छै तऽ सबलोग तारीफ। फरो करै छै तऽ आ जा जिन्दा रहय छै तऽ कखनो तारीफ सुनलियै हन बुराइये होइ छै।
तऽ ओहिठाम हरदम लोक यर ओय दुरा पर बैठल ने रहै छै।
अहाँ के बादमे फोन करब रखै छी।
ठीक छै।
ठिक।
ठीक छै राखू।